की हाल चाल ठीक अपन?
हमरो ठीक छैय।
केहन मौसम छैय ओम्हरके?
भोरमे पानि भेल रहा एखन तऽ रौद उगल ये।
मार बारहन रौद के।
की करबै तैयो राहत छैय पाइन जे भेलै भोर में।
हँ से त छैय।
जरूरी त नहि छैय कि सभकिछु हमरे हिसाबसँ हेतै।
हँ सब दिन थोड़े नेै बेसी पानि ल क की हेतै। आओर सब।
और सभ चलि रहल छै भऽ गेलै जलखै
जलखै भऽ गेलै पूजा भऽ गेलै सुतल छी आब
चाय ताय पीलोह
चाय कहाँ पीलौ है
चाय के हिस्सक जे लागि जाइत छै ने इएह बड्ड खराब छै हमहूँ तऽ चाहैत छी किछु भेज दिए
लेकिन हिस्सक के की करबै
कछ छुटबे नहि कयल तऽ चाय कतयसँ छूटत
कि कहे छी हिस्सक लागि गेल अछि
हिस्सक किछु के नहि हिस्सक लोक बड़ चीज के होई छै तहि के मतलब कथी
आ
ओसभ मेंटलिटी भेलै हिस्सक किछु नहि होइत छै हिस्सक ओ सभ लोक अपन दिमाग मे सेट कऽ लेने छै
एहन कोनो बात नइ अछि
एहने बात अछि
किया एना कियाने जलखै हम नइ भेलै अभि तक तऽ मुहो नइ धोलो बाथरूमो नहि
से त से तऽ हउ न हउ ने कह ह नहि धइ छी
सीतकेऽ उठबे केलहुँ हैं लेट
मुँह त ओनाहु ने धोइ छै कहियौ
मेन बात छै हमर कनिआँ जे छथिन सभटा कैए लैत छथिन तहि दुआरे हमहुँ अनठिया दाए छी
ओ से तऽ बात ठीके सही छै हंड्रेड
बड काजुल छथिन बड काजुल मिथिलाके जे छै ने कहल जाय त मिथिला के कनआ छथिन बड संस्कारी मथ पर से एक बेर कपड़ा न हटबय छथि
से तो अहा के ठिका ने कछने छै जे माथ पर से सा कपड़ा ह उठेथीन कि नै स संस्कारी हँ तऽ हमंहीं कन आदा कहे छी संस्कारी के मतलब ई नै होइ छै जे माथ माथ पर साड़ी रखने रहै अहाँ कते संस अहाँ कतेक संस्कारी छी
नहि नहि हम तऽ हुनकर सामने मे आगूमे एको परसेन्ट नहि छी एको प्रतिशत नै छै
से तऽ नहि आहाँके चलयके ढग‌ए नहि बजयके ढगेए नहि पूजा पाठ के क जानै छै पूजाके प जनै छियै
हँ लेकिन नहि ये हमरा कतै सँ पता रह
एकटा गायातत्री मंत्र तऽबे ने करियए ब्राह्मण छी
सेहो ठीके कहलियऽ
तहन फेर
तहन कहाँ हम अपना बारेमे तऽ एको बेेर नहि बड़ाइ केलहुँ हैं हम तऽ अपना कनियेके बारेमे तखनसँ बराइ कऽ रहल छी
इएह दुआरे दू चारि टा के पहाड़ पर स नीलाड्राम में इ सब मे भरि दै
आँ
चाह
की कहलो
नहि अहाँ के नहि कहलहुँ और सभ कहियौ
आओर की कहू सभटा तऽ अहाँ बुझिते छियै
हम की बुझब अहाँ द हम बुझै छी जे अहाँ तम्बाकू भरि दिनमे सत्तरह बेर खाइ छी
तहन आब की बुझबै
ह हँ अय स बेसी की बुझबै लाइट्रंग मे नुका क रोखे छी पेखाना में नुका सुका के रखे छी कखनो जेबियो मे रखे छी
जेबीमे हँ जेबियो मे राखैत छी ठीके बात जखन सभटा बुझबे करै छी तहन कहैत छी बताउ ई कोन बात रहै
नहि कपड़ा पहिरयके ढंग अइ नहि चलयके ढंग अइ
की कहैत छी कनिया सिखेता से नहि सख
कनिआँ सिखायत तेखने अहाँ फाँसी लगबऽ लगबै एखने अहाँ ओकर खानदाने के गाड़ि पढ़ लगबे कनिया दोसर के परतर लगा देत तऽ लगि जाइया
एहन किया बाजै छी एते खिसियाइ किया छी
ह्म कनियां के बात कहलिय ताहि दुआरे कोनो कनिया सिखैत तऽ हम दोसर के दोसर के पड़तर तर कड़ब दोसरके पड़तर हम कड़ब
एतेक तामस नहि नीक होइत छै
अहाँ अहाँ से निक त गामक जोन रहै छै
हँ ओ तऽ रहिते छै इहै हमरामे हिस्सक अइ कि जे हम ककरो देखसी नहि
देखसी एकटा अलग चीज भेलै चेष्टा मे रहनाइ एकटा अलग जे देखसी के मतलब ई थोड़े न छै जे देखसीके मतलब हइ जे लोक ब्रांडेड कपड़ा पहिरै छै तऽ हमूँ पहिरी से भेलै देखसी देखसी के मतलब ई थोड़े ने होइ छै नीक से रहनाइ के प्रदीक्षी नै कहल जाइ छै हमहुं
टा होइ छै ठीक ने
हमहूँ मीशोएसँ मंगा कऽ कपड़ा पहिरैत छी लेकिन बाहर निकलैत छी तऽ टिप टॉप लागैत रहै छै
आब भगवानके बनायल मुँह कानके ओकरा हम बदलि लेब
नहि मुँह कान त अलग चीज भेलै पहिरनाइ चले के ढंग बजे के ढंग ई एकटा अलग चीज
नहि ओ तऽ से बात छै आओर सब कहू आब झगड़ा लड़ाइ बहुत
और सब कथी कहब अहाँके हम
किया बहुत किछु कहै सकय छी बापरे धजी उरा देल
चाय बना के देत त ओना बसीये मुँह मे पी लेब कोनो बोतल मे पानि राखल रहत तऽ से पी लेब
की करना य अच्छा उम्हर के मौसम के बारेमे कह
इम्हर के मौसम नहि नीक छै रौदा छै
चाय पीन छै चाय पीलु
चाय नहि पीलु बनायब तहन पीब एखन पूजा कऽ कऽ उठबे केलहुँ हैं आब जाइ छी बनायब तऽ पीबऽ
अहाँके ओना केहन चाय नीक लागैया दूधवला कि लाल चाय
हमरा के लाल चाय नीक लागत दूध वाला चाय हमरा नीक लगैया
एन ओल तन बोल किया बजै छी
एहने बजबे करै छी आइ हमार रीचार्जो खतम हो
की भ जेतै त जे शुरू होइ छै से खतम हेबे करै छै
ह जेना तम्बाकू शुरू भेलै तऽ आइ तक खतम नहि भेलै
ओकर ओ तऽ हिस्सा छै ओकरा की करू
हँ तऽ एनाहि रिचार्जो हिस्सक छै तऽ खतम केना हेबऽ देबै
त खत्म हम कखन कहलहुं जे होेयब दे
अहाँ कहलियै जे शुरू होइ छै ओकरा खत्म भेनाइए छै तऽ खत्म केना हेबय देबै कि फेर
फेर रिचार्ज भऽ जेतै
खतम होत फेर चार
ई तीन महिना वाला रिचार्ज छलै न
ह
तऽ ई एकरा आब की करबै तीन महीनावला करबै
ह ह तीन महिना ओला क क की
त एक महिना बला अनलिमिटेडवला ने
त की भी न अनलिमिटेड वला
ठीके छै अहाँ जे कहबै से त हेबे करतै
घर दुवारि घिनायल लगैया एकटा बैग कहे छैनि आइन सेनहि दय लै कपड़ा लत्ता घर दुवारिमे कुछ चल कुछ
आ आइन दे चिंता नैकरू आइन देब से कहबनि न
देख
त ओ सबटा आन देता
हँ से तऽ प्रेम सम एक साथे क दे त से तऽ नै बुढ़वा टाइप छथिन
ओ तऽ छथिन लेकिन स्वभाव हुनकर बड्ड नीक
प्रेमसँ
हृदय जे छनि ने हुनकर से बड् नीक हृदय बड्ड नीक कोमल छै
हमर दू हजार दू हजार पच्चीस सौ पैसा पैंचा लेने यै किछ नहि दैया त प्रेम से लोक कते कहते प्रेम से जतबा कहके ततबे ने कहते जे नहि देतै तऽ फेर करेजी पर मूंगो न दररते
आर जाह किछ करै छथि अहीँके लेल ने करै छी
हमरा लेल किया करतय हुनका घर मे काज क दै छियै खाना बना दय छिये बर्तन धौ छियै घर बाहर जाइ छै धिया पुता के देखे खाय ले देय छै हमरा लै नै किछ करे छै
ई अहाँ सोचै छिये की एहन कोनो बात नै अछि एहन कोनो गप नहि य एहन कोनो गप नहि य
एहने गप छै
इएह गप छै
देखियौ देखियौ ओ कते मिठसँ बजैत छथि अहाँ केना बजैत छी
ओ हमर देखाबटी वाला नहि नबैय तुरते मेे टटा नोर खुसवा लागव टैक्स दोग में चलि जायब
अ ह
ओसब हमरा नहि अबै हा नहि ओहन देखखने छी कहिओ नहि ओन अबै हमर हमर बाप एकदम पुरुख पुरुख रहै पुरुष जकरा कहै छैय।
तऽ कतौ घुमहो के विचार अछि?
नाहि कत घूमब पाइए नहि तऽ घूमब कत। हमरा लगैया आहुके घर मे पागल के कमी नहि या भरि दिन चैन चे चे होइते रहैया।
शॅख के सब छैय एकदम हिट सुपर हिट।
सुपरहिट तऽ एकोटा नहि या सब संस्कार हीन अय।
त
चे चे चे चे फटलाहा मोबाइल मे चे चे
की करबै अहिना होइ छैय। सभ एके रंग तऽ नै भऽ सकैया।
किया नहि हेतै एके रंग।
दुनिया रंग बिरंगके छैय हर रंगके चीज छैय दुनियामे। जरूरी नहि छैय सभटा हमरा नीके लागत। आ इहो जरूरी नहि छैय जे कि हमरा निक नीक लगैया से सभ के नीक लगतै।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मोन होयया माऊस खायके माऊस अपना मे लगै
तऽ अनवा लिया ने तऽ।
हमरे में लगै छलै ने।
मोन होइया त अनवा लीया मोनके नहि मारी।
पाई नै नऽ या एतऽ एतऽ बड लोक एत्त बड लोक छैय दस गोटे छैय। एक डेढ़ किलो मऊ स आनु तखन हते ओते औकात न
अइन लिअ एक किलो की करब खाय के मोन होई या। आहाँ के मोन होइया तऽ मोन के नहि मारी। मोन के नहि मारी
मोन के कथी मोन के बड मोन होई छैय मोन के हिसाब से चलबै तऽ
ना हमर
मोन के होइ छैय सभदिन रसगुल्ले समोसा खायके कत सँ अयतै?
किया नहि किया नहि होयत? होइ छैय तऽ बड़ चीज खेतै। आओर आओर सुनाबू।
पक्का मारबहु।
किया मारबै बच्चा धिया पुता छैय धिया पुता के लोक नहि मारैया।
तऽ किताब कॉपी फाड़ै छैय के नहि ने अबैत छैय।
आ स्कूल जे बंन्द रहे छैय तऽ कनी मनी बदमाशी करबे करै छैय। आइ छुट्टी छलैय धिया पुता के?
तऽ तयके मतलब कथि आब ओ बच्चा
आइ कोनो विशेष प्रयोजनसँ छुट्टी छलै की?
कियाने गेलियै नीक स्कूल नहि छियै पछता रहल छी ओतय एडमिशन करबाक।
हँ हमरो हमरो सैहे लगैया। हँ हमरो सैह लगैया।
पछता रहल छी।
हाँ रस्ता पैरा नहि नीक छै बुझाइया
एक रति पइन मे स्कुल बन्द भ जाए छै हँ